हेलो
एक नम्बर आवाज आबि रहल अछि।
वाह वाह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर की केना हाल चाल?
बहुत नीक बहुत नीक।
ओ के आओर सब आय ते हमरा तऽ हम इच्छुक छलौं अहाँके अहाँ से सम्पर्क करैके
वाह
आइके किछु जगह यात्रा पर सेहो गेल छलौं
हँ वैह यात त्रा से याद पड़ल जे आइ जे छै से हमहुँ भोरे-भोर से निकलल रही यात्रा पर। गेलौं मधुबनी अहाँके ओ जे छै एकटा मंदिर उच उच्चैठ भगवत
उचछा हँ उच्चैठ भगवती कालिदास हँ हँ हँ हँ कालिदास के नाम पर ओ एक ऐतिहासिक एकटा हुनकर एकटा जे छैन जे ओ जगह छी बल मिथिला के छियासि के दिन मे मतलब एकटा से तामे अपन क्षेत्रमे ईसब चीजके ते ई तऽ बड्ड नीक जगह अछि बझलिये मौका भेटत तऽ हमहु हेलो झलियै जे मौका भेटतऽ तऽ हमहुं आहाँ सए समर्क करब अई जगह जाइके लेल।
ओतय गेलहुँ तेहन जे तखन जे छै से बासोपट्टीके नाम जे छै से बड़ा ओतऽ एकटा बहुत सुन्दर मंदिर अछि।
अच्छा अच्छा हँ हूँ। ओ तऽ बांसोपट्टी गेल छलौं हँ हँ हँ ह। ओ ओ तऽ की केना रहलै हुॅंनका यात्रा मे
बड बड बड़ सुन्दर बड़ सुन्दर आहा की ओतुका जे छै से प्राकृतिक एतेक सौंन्दर्य रहऽ हँ झरना झरना मने लोक कहै छै जे राजनगर की मने अपना सबके एकटा ई ख्याति जे गोआ जाउ शिमला जाउ लेकिन जे जिनका नै बुझल छनि अगर ओ बुझि जेथिन जे अपन आं जे आस पास के उ उ क्षेत्रमे जे छै से सेहो बड़ा विकसित जे छै से अ जगह अछ ह् जतय प्राकृतिक सौन्दर्यताके बखान अहाँ करैत नहि थाकब बड सुन्दर रहले बड़ सुन्दर रहलै बड नीक नीक जे छै से प्रा प्र प्राकृतिक जे छै से वाक तावरण हुं स्वच्छ हवा पाँच सात आदमी देही
ओ उत्तम उत्तम उत्तम ओजे हमहुँ या यात्रा पर तऽ निकलल छलहुँ लेकिन आइ बेसी नहि घुमि सकलहुँ झलियइ चूँकि कनि लेट सँ लेट भऽ गेल निकल निकलैए मे बझलियए
हू हू
तऽ तैँ लऽ कऽ एलहुँ हेँ साँझमे तऽ विशेष
कतऽ कतहु गेल रहियै
दरभंगा गेलियै दरभंगा मे तऽ मनोकामना मन्दिर घुमैत बलै मनोकामना मंदिर आ बगल में महाराज दरभंगा के जे हुनकर अची छै हँ हँ नहि ओ श्यामा माइ मन्दिर जे फेमस अछि ह दरभंगामे हँ भव्य भव्य भव्य हँ भव्य मन्दिर ओ ओ अछि
मिथिला के अगर सौन्दर्यताा के कतौ यदि प्रतीक अछ ताहिमे प्रथम स्थानमे जे छै से
हँ अबैया तऽ ओतऽ गेलहुँ तऽ किछु लोक कहलनि कि बगल मे माधवेश्वर सेहो अछि जे धार्मिक के मतलब अछि तऽ माधवेश्वर ओतौ अहाँ जाक अथी कऽ सकैत छी
आ ई मनोकामना मंदिरक दर्शन भेले कि नय
हँ ह जस्ट ओकर बगले मे छै ओकर बगले मे मे मनोकामना मन्दिर के अ बारेमे बहुत वर्णन सुनने छलियै गेलहुँ तऽ हम उद्देश्य उएह छल छल लेकिन ओतयसँ फेरो किछु लोककेँ कहि देलनि कि माधवेश्वर अछि मधवेश्वर एखन आबिे गेल छी दरभंगा तऽ माधवेश्वर के दर्शन कऽ लेल जाय बुझलिय
बड़ बड़ सुन्दर आ कनि जे आगाँ बढ़ितहुँ तऽ माँ सिद्धेश्वरी के सिद् दोश्वरी मंदिर जे छै से मिर्जापुर से कनि हट के जे छै हल्का रोड के साइडे में बड सुंन्दर जे छै से माँ भगवती के साक्षात प्रतिमा जे छै से ओ तऽ दर्शनक के लेल सेहो भेटत आ पड़ नीक वातावरण साँझक आरती एतेक स्पष्ट स्वर मे जे छै से बहुत कम जगह सुनबा मे अबैत अछि आ आ
ई जानकऽ ई ई जानकऽ ी चूकी नहि छलहाँ आहाँ सऽ सम्पर्क भेल रहते तऽ कारी भऽ गेल रहतय लेकिन इएह ई भेल चलू पुनः एकर जे कहियो बनते उमर जायके
नहि नहि एक दिनका जे हमर अपन लक्ष्य अछि से ई अहाँके बिदेश्वर स्थान
हँ हँ हँ हँ हँ बि
आ ई छिन्मस्तिका
छिन्नमस्तिका भगवती हं लालपुर मे अछि ई बड्ड हँ हँ ई बड्ड हँ हिनकर बारे मे तऽ बहुत वर्णन सुुने छियै चिन्िका के बारे मे बुझलिए सिद्ध पीठ छै की जगह बुझलिए निश्चित रूप से यदि अ कहियो उमहर जायके पौरोग्राम अथी अहाँके जे बनाय
नहि नहि ओ प्रोग्राम तऽ कखनो जे छै से भऽ जेतै
बिल्कुल हमरो एक बेेर सम्पर्क करैके कोशिश करब हं निश निश्चि निश्चित रूप से हम जायके इचछुक इच्छा रखैत छी एहन एहन जगह आ किछ ऐतिहासिक जगह सब सेहो अछि जे मिथिलाञ्चल के क्षे सबे नजदीके मे स सूं रहै छै बलिराजगढ़ ऐ बलिराज ग बलिराज गढ़ के बारे मे गर ओकर एकटा ऐतिहासिक महत्व अछि आ धार्मिक अपन जे छै से बहुत सुन सुनबामे आएल ए
ओते दूर तऽ छोरु हँ अपनासभ तऽ बगलमे जे छै से शानदार बिदेश्वर स्थान जे छै हिनकर जे आब अखनि आ नव नियुक्त जे छै से मंत्री नीतिश जीक के सान्निध्य मे जे छै से हुनकर बड़ पैघ विकास के जे छै से कार्यक्रम चलि रहल अछि
अच्छा अच्छा हँ हँ
बाप रे एतेक सुन्दर लागल एतेक विधिवत जे छै से ओतुक्का हँ पंडा लोकनि जे छै से बड़ा मोन ओत जा कऽ
मतलब मन्दिर के मे के पुनर्निर्माण अऽ ओकरा कैम्पस के अगल बगल
बहुत बहुत बहुत मने प्राकृतिक सौंन्दर्ज तऽ खैर पहिले सऽ रहै ओतय आब और नीक खार जे छै से ओइमे मंत्री जी के हाथो जे छै से ओकर शुभारम्भ भए चुकल अछि आ दोसर जे छै से बड्ड नीक एकटा जगह अपन मिथिलाञ्चलमे
हँ हँ
पी घाट हं कंदर्पी घाट अपन जस्ट हमर गाँके बगलमे अछि
अच्छा कंदर्पी घाट के बारेमे हँ अं चर्चा ई कंदर्पी घाट ई के कर्णपुर से आगू जेबय हं हं ओ ओ महरै ये महरै ये हँ हं
त एत जे गेल रही त एतेक नीक ओत जे छै से घाटके पहिले उद्घाटन तू फेर वए मंत्री जी के धन्यवादे देबाक चाही जे ओ जगह के से एकटा एहन स्थलमे जे कहल जाइ छै धार्मिक ने स्थल, अपन गाम के जे दुर्गा मंदिर के जे दुर्गा पूजा होइया तकर तिनक विसर्जन जे छै से वएह जगह पर आइस ने स स सदियो पूर्व से जे छै से एहि तरहक रहल हेँ आ बड़ सुन्दर ओ ऐतिहासिक जगह अछि तऽ एक बेर मौका लागय
बिलकुल बिलकुल बिलकुल बिलकुल हमरा तऽ हम तऽ एहन एहन जगह सभपर जायके इच चुगड़िते छी भुजालिये आ चूँकि अहाँसभ एने यात्रा प्रेमी लोक सभ जे हमरास सम्पर्क मे अबै छी त हमर एकटा एकटा अन्दरसँ जे आनन्दित आनन्दके जे मतलब गप्पो सुनि क जे एकटा आनन्द भेटैत छै ये मानसिक यात्रा के आब जे जे ई ई चलैत रहै छै बड्ड
हुं किछ किछ जगह एहन हम देख देखलिअइ हें जेना राम चौक के जस्ट मने बगल मे जे छै से अहाँ के काली मन्दिर के जे छै से हिनकर की वर्णन कयल जाय अवर्णनीय छथि ओ जगह काली मदिर ए एतेक ओतय बैसू अगर दसो मिनट लए तऽ पूरा दिनके जेना बुझाइ छै जे थकान अहाँके खतम भए गेल तऽ ओ एकटा उ ह एहि तरहके म
ई सुन्दर सुन्दर मतलब जानकारी जे अहाँके अछि आओर ई जानकारी जे अहाँ हमर सुनै छियै अहाँ सबके मुख से तऽ हमरा तऽ बुझियौ कि एखने जे मतलब कि जे अन्दर से जे मतलब जे ई जे ओ यात्रा के प्रति जे हमेशा रहैय उत्सुक रहै छी से
प्रेमी आदमी छी अहाँ यात्रा के से हमरा बहुत दिन से बुझल अछि
जे आ हमरा ई चीज मतलब अहाँ सबके से गपो कऽ के एकटा मानसिक यात्रा के एकटा अथी
जी जी जी छैहे तऽ एकटा शार शारीरिक याता यात्रा आ मानसिक यात्रा दू तरहक यात्रा होइ अछि
हँ हँ
हँ तऽ मानसिक मे बहुत तरहक जे छै से अगर काली मन्दिर के वर्णन भऽ रहल अछि तऽ मोटा मोटी जे छै से काली मंदिर पहुँच गेल
गेल छी गेल छी आ आ उत्सुकताास से बढ़ि जाइ छी जाय अबी के प्रति देखियौ यात्रा प्रेमी लोकके जे जेना अहाँसभ एहन लोक सांग जो बात होइए आओर यात्रा प्रेमी लोक छी आब बराबर यात्रा मे रहै छी जे एहन एहन एहन जगहपर ऐतिहासिक धार्मिक जगहपर जाइके इच्छुक रहै छी
एतबे ने बहुत सुन्दर चीज एकटा आओर हम जे छै से एतय राख चाहै छी जे हम अखन तक जतऽ जतय गेलहुं हेँ हाँ ओकर जे छै से स्पष्ट रूपसँ जे छै से वर्णन हमर हाँ आ जे छै से हाँ शब्दकोशमे रखने छी हम ताकि अगर केओ यात्रा प्रेमी के कोनो के बारेमे अगर जानबाक छनि
यात्रा कऽ के जे एलहूँ उएह कनि किछु सर्दी बला के जे समस्या अछि
हूँ से चूकि
ओ तऽ जगह जगह बदलै छै बहुत वातावरण बदलल हाँ पानिके जे छै से सेहो किछु योगदान होइ छै एहि सभके लेल तऽ खैर लेकिन ईसभ एकटा छोट मोट जे छै से थकावट रहैत अछि
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तऽ पुनः जे ए-अ-आ प्रोग्राम बनै कतहुके यात्राके तऽ निश्चित रूपसँ हमरा बुझलियै हम अ-अपनेके सङ्ग चाहै छी कि मानिलिअ
अखन ग्रीष्म कालीन अवकाशमे रहि।
अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ
तऽ सोचलहुँ जे इएहसभ जगह जे छै से जे मनके शान्ति जतय भेटय ओ- तै जाय
बिल्कुल हाँ हाँ आ किछ किछ जे जनै लए नया नया चीज जनैए लए भेटै छै आ-आ हेलो
छहिए छहिए तऽ बिल्कुल हाँ हाँ छैये तऽ नव जगह जेबै तऽ नया चीज तऽ भेटबे करतै
हाँ हाँ हाँ से
आ ओनहियो कहल गेल छै जे मानसिक शान्ति के लेल। अहाँके नव वातावरण। के बहुत पैघ रोल जे छै से मने। निर्भरता छै ओकर जीवनमे हाँ तऽ ओ चीज हमरा बड सुन्दर लगैइया जे नव लोक भेटल। नव चीज के जे छै से आवागमन भेलै।
मतलब एकटा। ओतुक्का के जे अथी छै व्यवस्था परम्परा। से देखय लेल भेटैत छै सि-सिख सुनय लाए भेटै छै तऽ एकटा। ज्ञ-ज्ञान बर्धन ज्ञान ज्ञानवर्धन सेहो ज्ञानवर्द्धन सेहो भेल एहि सभ टाइप के यात्रा एहि सभ हँ हूँ
दोसर की छै तऽ आब मान लिए।